हा, जय झूलेलाल दीदी!
जय झूलेलाल दीदी! कहिड़ा हाल तव?
जय झूलेलाल! बढ़िया बढ़िया तहां ॿुधायो?
हा हा, बढ़िया बढ़िया कल्ह ॻाल्हि कंदे कंदे फोन कटजी वयो। वरी मां चौ, हाणे तहांखे सुभाणे ॻाल्हाईंदस।
हा, कल पतो अलाए छा तो थी वञे फोन खे बि बार बार कटजी कटजी वञन थो, हा उओई मां बि हाणे चांय खणी वेठी हस, मां चयो चांय तोश खाऊं मत्
पीतीसीं, शाम जो चांय न प्यूं था त मथो तेसीं कम कोन कंदो आ शरीर सां, पाण सिंधयुन खे वरी सुभू शाम चांय पहिरीं खपे।
हा, एनर्जी ड्रिंक ती मिले हीय असांखे।
हा हूं
ॿयो, वॉक ते वेंदा आयो दीदी शाम जो?
मां शाम जो न, योगा में वेंदी आयां।
अच्छा
हा, वॉक लाइ सुभू जो वञा, पर सुभू जो ॿारन जो स्कूल, मुंजो स्कूल मां बि स्कूल में पढ़ाईंदी आयां।
अच्छा, बढ़िया आहे न, पाण टाइम तहांखे मिलंदो ई न हूंदो कहिड़ी
मूंखे मिलंदो ई कोन्हे टाइम, सुभू जो जल्दी जल्दी कम करे पो वरी स्कूल वञा वरी स्कूल मां अचां, त ॿार अचणा हूंदा एन, मां बि हिक बजे ईंदी आयां, ॿार बि ॿी बजे ईंदा एन। पो हिनन खे रोटी वोटी भाॼी हिक तरफ़ ठाईंदी आयां तैयारी करे वेंदी आयां। रोटी ठायां, हिनन खे रोटी ॾयां वरी माई ईंदी आ सफ़ाई वफ़ाई कंदी आ। बासण मलंदी सफ़ाई कंदी। वरी शाम जो थोरो अध कलाक लेट, वरी वरी उओई योगा क्लास वेंदी आयां शाम जो। वरी अच त कपड़ा प्रेस कर, आरती कर
सही में, हा त उस्कूल मां त ॾाढ़ी लंबी ड्यूटी आ स्कूल जी बि, इन खां सुठो त उस्कूल जी ॾाढी लंबी ड्यूटी नाहें दीदी?
केढ़ी?
उस्कूल में ॾाढी लंबी ड्यूटी नांहें?
हा लंबी ड्यूटी त आहे स्कूल वारन जी, भई स्कूल में त सुभू जो साढ़े सतें खां हिकु लॻे ताईं वेहणो ई पवंदो आ।
त हिन खां सुठो कोचिंग बढ़िया न आहे कि ॿारनि खे कोचिंग ॾिजे शाम जो चारि पंज ॿार बि पढ़ाए त उहो ज्यादा सुठो न आहे?
उहो ॻाल्हि तहां सही था चओ पर आहे न लेकिन आहे न हिते छा जिते मां रवंदी आहियां न उते इलाही ट्यूशनयूं आहिन, पहिरीं खां इलाही ट्यूशनूं, असां नया आया आहियूं हिते शिफ्ट थिया आहियूं। ॿ साल ई थिया आहिन त हिते ट्यूशनूं ॾाढियूं आहिन त ट्यूशन नथियूं मिलन।
अच्छा त हुते ट्यूशन जी फीस सुठी मिलंदी थव उअं हुन पासे? टृयूशन जी फीस सुठी ॾींदा आहिन?
ट्यूशन जी फीस, हा वठंदा अन हिकु हिकु ॿार खां पंद्रहं पंद्रहं सौ वठंन ता।
हा छोकि पतो थव मुंहिंजे मामे जी छोकिरी बि स्कूल में पढ़ाईंदी लखनऊ में पो ॾाढी महिनत पई लॻेसि पो हुन कोचिंग सेंटर हाणे खोले छॾियो थई जीअं न सुबुह जो अलॻि ट्रे घंटा शाम जो ट्रे घंटा त चए पई हुन मां मूखे सुठो निकिरी थो अचे बढ़िया पेसो।
कोचिंग सेंटर त सुठो आ पाण पतो तव ट्यूशनूं पढ़ाइण सां वधीक ऐं घर में बि रही करे पाण इहो कमु करे था सघूं।
हा चए पई स्कूल में ॾाढी, जी हा। स्कूल में चई परेशान पई थी वंञा, ॾाढो उअ बार बार ॾाढी महिनत पिया कराइनि। अं घर लाइ बि अलॻ सां कमु पकिड़ाइनि।
हा, कम पकड़ाए छॾींदा आहिन, हा।
हम्म
अ इहो आहे की टाइम ते पहुचणो ई पहुचणो आहे स्कूल में सुबुह जो कम करे झट- झट वञिणो ई वञिणो आ। त उहोई त छा हे कि मंखे बि हाणे दिक्क़त त थींदी आ लेकिन हाणे मेनेज करिणो पवंदो आ छा करूं।
हा सही ॻाल्हि आ उह त मेनेज करिणो थो पए पर ॾाढी दिक्कत थींदी आ न कि केॾी मइल मन न थींदो आ वञण ते टाइम सां नथो उ
हा कॾहिं मन कोन थींदो आहे, इहो त तहां सही था चओ लेकिन मूंखे ट्यूशनू न थ्यूं मिलन त मां त घर में ट्यूशनूं, मां त इंग्लिश बि सुठी पढ़ाय वठा आ, इंग्लिश जीअं ॿार सिखण लाइ इंगलिश हुजन न।
हा
इंगलिश बि सुठी सेखारे वठां लेकिन उहो ई आ न ॿार अॼुकल्ह अ अचनि किथे था, ॿे हंद ट्यूशनूं लॻियूं पयूं आहिन। त इनये करे हर कोई सैट लॻो पियो आ।
अंउ असांजे हिते पतो थव टीचर जी ॾाढी डिमांड आ जीअं टूशन पढ़ाइण वारे जी। मतलब मु मांगा क़ीमत ॾींदा तव, घर अगरि पढ़ाइण ईंदा न पंज हज़ार हिक हिक सब्जेक्ट जा वठंदा थव।
ह
हिन पासे।
अच्छा।
हा कानपुर में त एतिरो तव, जीअं मां सॾु करायो, मैथ ही चई मांस सिर्फ़ कराए ॿार खे
ह
त चए पियो ईंदी ईंदोमाए बि मां ट्रे दफ़ा, हफ़्ते में ट्रे दफ़ा पढ़ाइणु ईंदमि और मांखे पंज हज़ार खपनि, अंउ हिकु घंटे खां मथे न ॾींदोमय समय।
हिक घंटो पूरो ॾिंदा आहिन, मिंट मथे न ॾींदा आहिन।
न त मां चयो भईया पंज हज़ार त मां न ॾेई पाईंदम एतिरा। अऊ कोचिंग सेंटर वेंदो आ त हुते ॿ ॿ हज़ार लॻंदा तसि पर सब्जेैक्ट त ॿ हज़ार वठंदा आहिन उहे।
हा।
हम्म त उहो वरी बि सही लॻंदो आ की हल ठीक आ। छोकी वॾी क्लास में ॿारनि जो पि फीस वधाए था छॾनि न। नंढे हूंदे वरी बि उहो थींदो आ।
हा उह त आहे वॾी क्लास में त वरी फीसूं वधाए था छॾनि न। असां खुद जो ॿारो में ॿारहे में आहे मुंजो पुट। उनजो इलाही फीसूं असां ॿ ॿ हज़ार रुपया हिकु हिकु सबजेक्ट जा ॾंदा आहियूं।
हा त मुंहिंजो बि ॿारे में आ न दीदी।
हा तव्हांजो कहिड़ो कहिड़ी स्ट्रीम खई अथईं?
असां कॉमर्स खईं अथईं विद मैथ।
हा
कॉमर्स सां गॾु मैथ बि खईं
हा कॉमर्स हा, कॉमर्स सां ॻॾ मैथ खईंदी अच्छा असांजी त कॉमर्स विथ पी ई खईं आ। फिज़िकल एजुकेशन खई थई मैथ न मैथ ॾु ॾुखी लॻसि त चई मम्मी मां करे किन पाईंदसि त असां बि चओ हाणे ॿार चेय थो करे त ज़बरदस्ती वरी खणायूं ॿार न करे सघे त वरी उहो बि सही कोन्हे।
न न असां बि मां बि ज़बरदस्ती मूंखे त सम्झ में ई न ईंदो आ पाणे ई चई मां खणंदमि मूंखे सही लॻंदी आ मैथ। ऐंऊं मां करे वठंदमि। मां चयो ठीक आ अगर करे सघंदे, त कर वञी पाणेई।
जेको ॿारु पंहिंजी ख़ुशीअ सां पढ़ी सघे, करे सघे उहो सही आ न।
बिल्कुल बिल्कुल प्रेशर त विझणो ई न आहे ॿारनि जे मथां जेको तव्हां करे सघो उहो ई कयो।
ॿारहे खां पो बि चयो त मां जेको तूं करे सघीं उहो कजे भई। बाक़ी असां ज़बरदस्ती न न था कयूं की तूं इयो कर या पो चई कि मम्मी आप ने ही तो बोला था मै अब कर नही पा रहा हू।
सई सई ता चओ पिया पो ॿार न मां खे चई ता ॾियनि पिया तव्हां ई त पुठियां पइजी विया हुव मुंहिंजो मन थोरहड़ी न होओ करण ते।
हम्म हम्म
घर में लड़नि था या ॿार?
न न ॿार ॿाहिरि ॾाढो गोण था करनि ॿाहिरि कॉलोनी जा ॿार आहिनि न उहे खेलनि वेठा। हा कॉलोनी में ॿारनि खे चई बि नथा सघूं गोर ॾाढो था करनि।
हा न न उहो चई बि न सघजे छोकी पाड़े में
हा पाड़े में रही करे चई नथो सघजे गोण ॾाढो था करनि।
हा अच्छा ह ह ह हा उहई मां चयो अलाए तव्हांजे घर में ई
न न मुंहिंजा ॿार कोनन मुंहिंजो त हींअर आयो आ कोचिंग ता वेठल मुंहिंजी गुड़िया पंहिंजो कमु पई करे स्कूल जो
हा उहो त ॿार वॾा था थियनि त पतो तव ज्यादा शांती रहनि अथव कुछ कुछ न ॻाल्हाईंदा त हो पंहिंजो कमु कंदो हो पंहिंजो कमु कंदोव वेठो।
हा हा हा हम्म लड़ंदा त इअं कॾहिं कॾहिं भाउ भेण इअं बई बि आहिनि। या गुड़िया मुंहिंजी नंढी आहे कॾहिं कॾहिं त विढ़ंदा आहिनि पर ईअं न हेएॾो न, मुहिंजे वरी टाइम कोन्ह तनि न ॿार मुंहिंजा कॉन्वेंट में पढ़ंदा इनि हिननि खे अचनि ई अढाई टी वजे स्कूल मां वरी पंहिंजो कोचिंग ते हलियो वञे छोकिरो मुंहिंजो ऐं हीअं बि पंहिंजी ट्यूशन ते वञे वरी पढ़ाई पंहिंजी हेॾी अथसि आई सीएसी बोर्ड आहे मुंहिंजी गुड़िया जो
हा मुंहिंजे मयंक हिन जो मुंहिंजे गुडडे जो बि बाबू जो आई सी एस ई बोर्ड आ न बारहे में।
मुंजी पढाई ॾाढी टफ आहे, ॿारनि खे
ॾाढी- ॾाढी टफ, हा टाइम ई न मिलंदो थनि न पंहिंजे लाए त, बसि इहो ई लॻंदो त को स्कूल मां अचनि, पो कोचिंग जो करनि, वरी विच में कुछु होमवर्क वग़ैरह मिलंदो त उहो करन वेई करेे।
कलाक अधु कलाकु सुम्हारींदी ज़रूरु आहयां, जो वरी कलाकु सुम्हनि तॾहिं त कमु करे सघंदा, सुबुह जो सवेल उथन ता। मुंहिंजी गुड़िया पोणे छंए बजे वेंदी हली आ सुबुह जो, पंजे उथे पोणे पंजे उथे। पोणे छंए वेंदी हली आ।
हा हिनजो वरी मुंहिंजे छोकिरे जो सवांए सते निकिरंदो आ, छोकी साढी सतें जो अथसि पर पंद्रहं पंजे ॾह मिंटे जो रस्तो आ, ज्यादा दूर न आहे स्कूल इयो ॿारनि जो।
वरी अॼुकल्ह ॿारनि खे टाइम ई कोन्हे।
न भई उहो ॿारनि जो बसि, उहो पाण मां चवंदी आंयासि करे वठि सुठी तरीक़े सां पढ़ाई। त पोइ पंहिंजो फ्यूचर बढ़िया ठही वेंदव, पाण खे ई कमु ईंदव, असांखे
उहो ई चइंदा आहियूं, असांखे थोङी न ॾींदा कुछ तां पहिंजे लाए कंदा, जेको ठंवदा कंदा सब पंहिंजे लाए कंदा, सुठी तरह पढ़ी वठो सुठो इयो ई समय थव, असांखे बि केरु सम्झ ॾेव हां त अॼु असां बि अॻियां वधियलु हुजूं आं ॿिया बि।
हा, तवहांजा ॿार खाधे पीते में परेशान कंदा थव? मूंखे त ॾाढो थो परेशान करे।
ही बि ॾाढो कंदा आहिनि, मम्मी इहो ठाहियो मम्मी उहो ठाहियो ठायो, मम्मी अॼु सुठो ठायोहो। स्कूल सां आ ईंदा ई बस, क्या बनया है, क्या बनया है, अच्छा बनाके रखना, अलाए छा अच्छो छा थींदो आहे समझ में न ईंदो आ।
ह ह ह हा उहो बि, हे बि बसि चवंदो कि न फरमाइश बसि पूछी वठंदी आयास राति जो।
ख़ैर ईअं मुंहिंजा ॿार भाॼियूं वाॼियूं सब खाईंदा आहिनि, जीअं सिअल भाॼियूं, बेसई भाॼी, साई भाॼी, सब भाॼियूं खाईंदा आहिन।
हे त मुंहिंजो उम्म न खाईंदो थव, ॾाढो नखरेलो आ।
अच्छा, न न असां मुंहिंजा ॿार उन्हनि खे पाण ईए भाॼियूं, एक्चयुली मां छा आहे ससु सां गॾु रहंदी हुअसि पंहिंजी। त मम्मी त सभु भाॼियूं खाईंदी हुई त मम्मी जे करे ठहंदी हुयूं त नंढे हूंदे खां ई ॿारनि खे आदत पियल आ, मम्मी जा डोडा, डोडा थ्या, सियल भाॼी थी, चांवर जी मानी, ईअ मक्के जी मानी, सब मानयूं खाईंदा आहिन।
सही आ न, पाण पतो थव ॿार जे पेट में विझणो खपे। हा, औं हिनखे त मां चवंदीमास न खाई त ॾिस पर पो चइजें न कि नथी वणे। पहिरें ई खाइण खां पहिरें ई नक मुंहं चओ त न न वणे थी मूंखे नथी वणे, अरे मां चयो मुंहं में विझ त सही न, पो त ॿुधाए न मूंखे। कि ठही आ या न ठही आ, हाणे ज़बरदस्ती करे चवंदसि भले थोङी खाउ लेकिन खा हाणे। केतिरी तहां, बस सॼो ॾींहं छा पाव भाजी और इहे सब ठाहींदमि छा, मां चयो आई टम बि केतिरा ॾींहं ठाहिंदासे, पाव भाजी थी वई, कॾहिं इटली सांभर ठई उ, हा, ओ औं ॿियो माण्हू असां हा असांखे थोङी नथा वणन इहे आइटम रोज़ रोज़ डोसा और इये हा असांखे पाण खे लॻंदो आ भाॼी फुलको हुजे, मूंखे नाश ते में बि लॻंदो आ परांठा न ठही करे भले पा भाॼी फुल्को हुजे न त सुठो लॻंदो आ खाएंण।
भई सादी रोटी भाॼी फुल्को खपे भई
बढ़िया हा उहो लॻंदो आ सुठो। असांखे पाण पराठा वग़ैरह इहे नथा वणनि पिया हाणे
नथा खाई सघूं, हैवी था थी वञनि हाणे।
हैवी थी था वञनि पिया असांखे त थोरो लाइट हुजे हलको फुल्को माण्हू खाए।
ॿियो ॿुधायो? तव्हां कल्ह- कल्ह घर ते ॿुधायो मां चयो मां छोकिरी हुजे त ॿुधाइजो
हा -हा मां चयो हा, मां पा कयो आ मां ॻाल्हाइण कयो आ, हाणे हिकदमि सां त दीदी थींदो न, हिन में बि थोरो टाइम लॻंदो आ हा
तसल्ली सां भले ॻाल्हायो तव्हां
हा हा, न न उहो ई मां चां थी न हिन में
हा जीअं घरेतिरी हुजे छोकिरी भले पढ़ियल लिखियल हुजे, घर संभाले वठे। इएं हुंदो महीने में चोवीह साले जी
हा- हा उहो ई मां ॻाल्हि कढी आ हाणे जेसि ताणी ॿुधाइन हर कंहिंजो कंहिंजो छोकिरो वेठो आ, त कंहिंजी छोकिरी वेठी आ, हा सही में, हा मेन त इहो ई आ न असांजे हिते बि सभु छोकिरा- छोकिरा वेठा आहिनि।
अच्छा
त जंहिंखे ॾिस त छोकिरा ॾाढा वेठा आहिनि, छोकिरियूं घटि आहिनि ॼणा जंहिंखे चओ त उहो बसि उहो ई चवंदो आ कि न मुंहिंजो बि पुट्रु आ, मुंहिंजो बि छोकिरो वेठो आ। त सभिननि जो त इहो ई थो हले पियो, त ईअं थो लॻे ॾयण त छोकिरियुनि जी डिमांड थी वई हीअ, हा हा, ह हा हा हा हा हा ह सही में सही में, ही -ही, ही- ही तॾहिं त हाणे छोक छोकुरिनि वारनि जो अघु वधीक न, पहिरें छोकिरे वारा मथते हूंदा हुया। हाणे छोक रीअ वारा मथते थहो, मां त चवां थी जंहिंखे हाणे धीअरियूं आहिनि उहे ख़ुशि आहिनि।
छोकरियु हूंअं ॾिसो वञे त वॾी उमर जूं वेठियूं आहिनि, छोकिरा बि वॾी उमर जा वेठा आहिनि। पढ़ाई जे चक्कर में शादियूं थियनि कान थियूं कि पढ़ूं- पढ़ूं- पढ़ूं
हा न पो चवनि ई ईअं था न अञा न कंदासीं शादी लेट कंदास
हा अयां न कंदासीं, अयां त पढ़नि पिया, अयां त पढ़हंदा, अयां त कुझु कंदा। औं वाकई ॾिसो वञे त समय बि अहिड़ो आहे कि हीअं लॻे थो पढ़ाइजे छोकिरी खे अॼ कुझु ठाहिजे, पंहिंजे पेरनि ते बीठी हुजे।
हा उहो त आहे पर दीदी पोइ ॾाढो पको नथो थी वञे चहिरो या
हा उहोई ॿार पको थो थी वञे न चाहे छोकिरो हुजे या छोकिरी हुजे पो वॾे इने तॾहिं त मुंहिंजो मामो चए थो की ॿार वॾा था थी वञनि त उ पका ता लॻनि त मूखे नंढी उमिरि में ई शादी कराइणी आहे। तहिन करे हू चवंदा
शादियूं थींदियूं त सुठा लॻंदा
हा पोइ उहा जोड़ी वणे थी नंढी नंटि हुजनि थी न ॿार पोइ नंढा नढन ॿार शादी जोड़ी वणे थी पोइ। बाक़ी वॾी उमिरि जी करे छॾ न उहा जोड़ी बढ़िया नथी लॻे।
न उहो पो अजीब सां लॻनि था ठीक
अउं वरी पोइ अॻियां न दिक्क़तूं ति अचनि थियूं बार वार करण में अॻियां दिकतूं ती अचनि थियूं।
बिल्कुलु ॿारनि में पो प्रॉब्लम थी अचे पोइ थियनि नथा पोइ डॉक्टर